हेलो नमस्ते दीदी हँ तुम ठीक हो आओर को है मम्मी बालक बहुत दंगल करेै मारे
तब जारै
ह्म ह्म आओर हँ सब बढ़ियां है मेरी थोड़ी तबियत खराब चल रही है मुँह में थोरे छाले से निकल रही है
अच्छा तऽ ओह ने भेगइ
ले के आइं हूँ कई बार लगा ली
हूह ले जा रहे सब
हूँ
और सब बढियां
हँ आओर तो सब बढ़िआ गर्मी इतनी हलैजे लाइट बना रही
हँ इसलिए
ह दो बजे रोद कर ढाई बजे क लाइट नहि दैये
हूँ वैसे लाइट की तऽ ओर तऽ बढ़ियां हेत
ठीक ह बुढ़ी गुड़िया ठीक हैं तुम्हारे
बूढ़े बुढ़ियारी ठीक है आएगी लाइट छोले कुलचे खा रहे है हँ दबाइ देके आएं
किसके साथ रहै
पता नहि किस दिसगइंक हय शायद हँ
कही जाने को जी नहि कर भर दिन तनो तऽ दवा लेने तते सिरमे दर्द
हँ एक त गर्मी इतनी पड़ रही है ओ त मेरे लाल ठीक हैं
ठीक है लाली सो सो रही है गर्मी मे कुलबला जाबे बार बार
अच्छा
बालक बेचारो उह का जाने ह गर्मी सरद
गरमी न इतना आतंक भोल रखहो
हँ आओर तऽ कुछ न बढ़िया सब बैठे बिजली को इन्तजार कर रहे हम भी
हमारे हुना आरे भी हम भी बिजली को इन्तजार कर रहे है
हँ गर्मी इतनी पड़ रही एक तऽ
साफ बारिश भी पड़ बारिश पड़ जाय थोड़ी शान्ति हो जाय
हँ
आ
और बड़ियासब
खेतर मे ज्वार उब रही है कटन भी लगी
अच्छा मुजं मुंजी नहि बोई
न मुझे न बोते हम हँ देखा
क दिक्कत की जाना बहुत
हँ न तऽ
हूँ
है
तुम्हारे यहाँ छाले फालने दवाई हो तऽ भेज दीय
आ ह जेतत
बहुत दिक्कत ह रहै य किछ हालो निकल रहोर दवाईत तीन चार बार लगा ली जब तक कुछ भी आराम न पो रोडि भीना
हँ च ले की तऽ
हुँ एक छालबा ने दनी दुखी कर राखने पूरे मुँह में होईछि तऽ का होतय
त ई बालक बतेज जारहे
काह करे बालक बिचारे परेशान है गर्मी से
ना बेचारा खुआई बालकने भी हा ओर तऽ बढ़ियां
आ तुमर पेट के इन्फेेक्शन कैसो हे
सही में ऐब तऽ
चलले है अब भी
खाते ही ज तो बकु खतम न हो जाए फिर बीचमे फेर इतनी दिक्कत बढ़ जाएगी
हूँ
ओर दूध दाधहरो
हाँ दूध हैरौ है
एक भैंस है दो गाय है
तीनो दूध दै रहै हे
तेरे हीयें तऽ गर्मी में छेद
हूँ
तीनों
हाँ दूध दे रहे तीनो
बेरी ज
हे घर भी राख लेबै है हाँ
ओर बालकन के पापा भी डियूटी
कहीं है
अच्छा
हूँ
रोज नाते
ऐ न रोज नाते
हुं हुं
आओर छुट्टीमे न जा रही गाम को
कर रहे बालक च को हिसाब न
हुँ
हू
गाम पूना जाने घूमने छूटिमे
जंगे अभी तऽ ठीक ही न बीमार ह रहे
हुँ - गए न
अपना गर्मी मे अपने घर ही ठीक है
आओर ह सी य
दोसरोकके जाउ देख कथो दूसर औरे भैय उके भीो बालके है घरमे
हँ
बालक दंगल करे बिना माने न ह आ तुमार बालक तऽ दंगलए कदके सिरफ फूरीियांगे
और का खैच लागि खाट
ह बालग खल जाप खेचके सबके कर देेंगे माँ बहहिनी एक
सहीए ह तऽ
हूं
और भीटुमकेधरके
आओर तो कछु ने गर्मी गर्म हवा चल रही है घमसा है
काहे रहो
बहुत ज्यादा हवा चलै त ओ भी गरम लगै ह हवा चलतो रहीै मगर गरम लग रही है।
हू अ स चेट ब चढ़ ग